ह जी नमस्कार जी नमस्कार।
त कैसन छै।
जी से। इहाँ इहाँ तऽ हम मोतिहारी छी, अहाँ क ने छी।
हम अनेक छीय, अमे छी। घरै न छियै, अभी घर ह रहै छियै, समझली। अभी दूर न जाइ छी। सोचे छी, कि घर से पढ़ लिख, के आब बाहर जाइ छी। आ अहाँ के बताउ ने अपने के पढ़ाई लिखाई कैसन चले छै।
ज पढ़ाई लिखाई सब नीक चले छै। आओर कहै छै, ने अहाँ के पढ़ाई लिखाई सभ नीक चलै छै ने।
जी नीक चलै छै, आओर बता सुनै छी, कि आहा। फ मतलब क खाना पीना अपने बना लेबै छियै।
जी हम तऽ खाना पीना सब अपने बना लेबे छी। आ कहै छै, ने ह खाना पीना बना लेबै छै। हेलो।
की कोनो बोै छी, कि घरे नाच छ की कहलहु कि अहाँ अपने खाना पीना बनाबै छी।
इहाँ छियै लेकिन कभी कभी हम बना लेबे छियै। ई कहइ छै।
मतलब घरे लोक सब छै ने।
जी अह घर मे लोग न छी।
पर आइ जे क प्रश्न चल छै ई बता।
यह के तऽ पढ़ाई लिखाई सब मस्त चले छै, अहाँ कहै छै ने। अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कशन चल छल।
जी हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक चलैत छै। हम पूछै छी, कि आग घर के लोग सबकइ छै सबके। आराम से पढ़ाई लिख। होइ छै, सब लोग नीक छै, घर पे आ की परिवार के लोग देख। सुनबो हैत की। तीन चाइर दिन ई सब केना छै, सब नीक छै।
इहऽ माता-पिता, दादा-दादी। फुआ-फूफा, नाना-नानी। आओ कह छै ने हौ। सभ मिल छै, अहाँ कहै छै, अह माता-पिता ने। सब नीक छै।
नानी के तबियत खराब भऽ गेल छै। हार्ट के बीमारी छै, मतलब छै। बोले छी, हमर नानी के तबियत कनि खराब भऽ गेल छै। हुनका हार्ट के बीमारी छै।
ब छै।
हर्ट के बीमारी दिल के बीमारी।
अच्छा। हुं हेलो। हेलो।
हम बोल छी आवाज़वा नहि जाइ छै त हेलो आवाज़वा नहि जाइ छै।
आब आबै छी।
बोले छै कि ओ नानीजी के तबियत और खराब भ गेल छै। हनका हर्ट के बीमारी छै, ने दिल के बीमारी
बड़ी खराब बीमारी छै।
ई बड़ खराब बीमारी छै, लेकीन फ्री स्वास्थ्य छै हो गेल। आब ओकर एके गो इलाज छै। ओकर इलाज कराबैके चाही, ओकर एके गो उपाय छै। जादा उपाय थोड़े छै।
ओकर डाक्टर लग गेल जाइ छै। त ओकर इलाज डाकटरे करै छै ने आब। केहो न कर पाबै छी, बड़ी एगो खराब बिमारी छै अपने
कहै छ ओकर इलाज बड़-बड़ डॉक्टरे करै छै खाली की
जी-जी ई तऽ बात अहाँके कहै छी बड़ा बड़ा-बड़ा डॉक्टर होइ छै ने ओहि सब कर पाबै छै सब इलाज को कर नै पाबै छै। ऐसेही हमरो दादी के भेल छी तऽ ओ चल रहल छै।
कथिके दिले के बीमारी रहल छै हुनको
जी-जी ओकरो ऑपरेशन भेल छै, चल बसल छै ओहे मे।
अच्छा तऽ कऽ हो गेल फेर। आब हो जाइ छै केकरा रहै के छै दुनिया मे, बोलै छी कि अहां के छठ त्यौहार त्यौहार मे केने रहै छी, दुर्गा पूजा घुमै छी?
जी जी, आ जैबे। एक छठ मना लेबे छी, दुर्गा पूजा, अहाँ के छठ उठ करै छी।
जम्बर प छ देख
अहाँके हम एगो बात कहयके चाहै छी अहाँके तनि आवाज तेज करे छी कि ई मोबाइल मे बोलै छियै? आ ब्लूटूथो ने छी त अहाँ के आवाज तेज क लेबे छी।
बोलै छी कि अहाँके और बताउ ने अहाँ त छठ पूजामे केने रहै छियै? अपन लोक मिथिलामे तऽ ओ तऽ गांवो मे नीक लागे छै छठ पूजा
अहांके अहाँके का बात कऽ देले छी। गांव में आब छठ पूजा करे छै ने एते नीक लगे छै का कहे छै। सबसे नीक रहै छै छठ पूजा कर के।
जी, गाँव मे छठ
जी जी गाँव मे छठ पूजा बड़ा नीक होइ छै। अहाँके आबै छियै अइमे कभी?
हेलो एगो बात बताबै छी तऽ अहाँ गाम मे हम रहय छिय ने गाँंव मे छठ पूजा मे बोलय छी हम गाँंव मे छठ पूजा में रहै छी अहाँ कबौ देखले ने छी एहि ले अहाँ बोलय छी।
अच्छा अहाँके हमे देख नेने छी ने।
जी आओर बताउ ने अहाँके तबियत सब कैसन छी?
इ हमरा तऽ तबियत तबियत सब नीक छी। अहाँ कहै छी ने अहाँके तबियत कैसन छी?
हॅं हमरो तबियत नीके छी ने त मतलब तनि मनी बोखार उखार लागि जाइ छै तऽ ओकरे उपाय करै छी। नीमो उमो अभी खायके जमाना न छै ने अभी नीमो धूप मे खाय से बीमार पड़ जाइ छै आदमी।
जे त बता के नहि कहय छै बीमार त लोक पड़िये जाइ छै।
हम आजकल देखते ने निमक खाइले रहल छै कमे बताउ कहय छी काहे खा लेबै छी। की होइ छै कि इसकुलबा जाइ छी नु मतलब कॉलेजबा मे जाइ छी। तऽ मतलब कि ओहा नु सिकंजी बेचाय छै तऽ सिकंजीये बेचइ छै। तब की करय छी कि एगो शिकंजिया टेस्ट करै छी। तऽ बड़ा नीक लागय छै हमरा सिकंजीया तऽ उएह मतलब कि किया खाय छी तऽ बोखार पकड़ लेबै छै। धूपबा मे जे पी लेबइ छी ने।
जी
अउ बताउ अहाँके खाना पीना मे की की खाय छी।
अभी तऽ खइले छीयइ। चिकन खइले छीयै रोटी अहाँके ई सुन्दर लागे छै कुछो खाय छीयइ ने।
हूं हम भूख लए देल छनि।
अहाँके भूख लागल छै तीन बजे,
हूं तनी सा ड्राई फ्रूट ई सब मतलब सूखा फल सब खाइ छी।
हुं
अहाँ बताउ ने अहाँके सूखा फल सब खाय छी योग करै छी।
जी कभी कभी हम करै छी बार बार हमरा मने नहि करै छै। उ सब सबेरे के टाइम नीक रहइ छै ने। तऽ सुबह त उठि नहि पाबै छी, नहि कर पाबै छी।
हूं हूं ई बतबा अहां एकदम नीके कहै छी सबेरे पहर नीक रहै छै न।
जी सुबह सु पहर न उठ पाबै छी तऽ कहाँ से कर पाबै छी।
हूं हूं ई तऽ बतबा अहाँ सए गुना सही कहलियै। ओहे ने हमहुँ अर कोशिश करय छी सवेरे उठय के। धीरे धीरे आदत बनाबै छिय। लेकिन दिक्कत ई होइ छै कि हम राते में लेट से सुतै छी तऽ सेबेरे कैसे उठ जे आदमी एगारह बारह बजे सुति जाइ छै से आइ मुश्किल से दस बजे सुते छै। केयो नहि उठै छै सवेरे आब जे आदमी तीन बजे चारि बजे सुतै छै तऽ ओ केना उठै छैय सवेरे अहाँ खुदे बताउ।
जी तऽ अहाँके बात मानी करै छैय ज अभिय करै छी ने। अहाँके अहाँके कर छियै
आ अंजीर खैले छी।
जी जी बड़ा नीक लागे छैय अंजीर।
उहे खाय छियै आब अंजीर आखरोट।
हँ अखरोट अंजीरी हम फेर भाषा मे की बोले छी।
अंजीरे हमनी के कहै छी ओकरा।
हँ मने ई हमर दोसरो कुछ ने बोल जाइ छैय ओकरे।
तऽ हमरा न पता छैय की बोलै जाय छैय। हम पता चलै छी तऽ अहाँके हम बताबै छी।
जे जरूर और कहै छी ने आर खेल उ खेलै छी।
हँ खेल तऽ खेलैत छी लेकिन अभी कुछो नहि खेलैत छी अभी तनि ब तनी बड़ हो गेल छैय बच्चा मे खूब खेलैत रहै छैय गिल्ली डंटा। कबड्डी पकड़ा पकड़ाई बीष अमृत ई सब एतना खेल खेलले छी। हमरा हमरामे तऽ एगो खासियत रहै छैय कि हम हम हॉस्टल में नु सबसे बढ़िया कैरम बोर्ड खेलत रहे छी।
बाह
अहाँ खेलाइ छी कैरम बोर्ड।
जी जी हम खेले छी ने बार सबसे जादा हमी पिलाबे छीयै करम बोर्ड के अथी रहै छैय।
ओ तऽ चलू तऽ नीक छैय अहांके बातो के नीक लागै छैय।
चलै छी अहांसे बात बड़ा नीक लागै छैय। कभी आ समय मे छैय अहाँ से गपशप करै छी।
जी जी नमस्कार।